हैलो आवाज नै जाइ छौ की आवाज नै जाइ छौ
हँ हँ
हँ कहि
आउर सब ठीक छियै
हँ बस चैल रहल छै
भोजन सब भैऽ गेल हँ पहुँच गेल
अच्छ बैन गेल छै धीरज बंटी ओ सब खाइत छौ आ बाबुल आ हम कहलियै जे आइ हम आब पूरा करबो तहने खेबो प्रकाश से बात केलियै हन
अच्छ
तोरा मैसेज केने रहियो तू कहलही रहे ठीके छै त तोड़ास बत
नै सब्जी एखन बनबै छलियै तऽ ओ घेरे रहै ने तऽ घेरा चरहेँ देलियै
हूँ मतलब घीरा कऽ भुजबीही की
हँ
आ रोटी
रोटी
तहन तऽ बढ़ियाँ छै हमरो सब घिरे के छै लेकिन चना दालि में घिरा देलियै हँ आ आलू
हँ
वहाँ मऽ दै कऽ सबचीज प्याज त्याज सब दै कऽ सीटी लगा देलिए
हँ ओहो बनेलहुँ लेकिन इहो नीक लागल हल्का सा घी लागल रोटी आउर रहल ने कनि
हँ हमरो सब तऽ बनेै छै अधिकतर तऽ ओनाही बनेै छै
आ बनबै मे मेन छै मेहनत नहि ने छै ज्यादा
हँ जे काटै मे जे मेहनत छै तऽअपन गलैत रहे छै आधा घंटा में गैले जाइ छै
त बढ़िए छै आ एखन दोसर सब्जी स तऽ बढ़िए ई छै जे खीचा जाइ छै रोटी सब
ओहे नऽ
उहाय छै बात आउर तहन
ओर तऽ ठीकय
ह तऽ आइ जे छै से गेला के बाद लाइब्रेरियो गेल रहू
काहाँ
जाइ छिहि कि
एलियै ओतयसँ तकर बाद गेलियै बैंक पर गेल एलियै तकर बाद खैेलीयै तकर बाद सु सुतलियै नय तकर बाद पुष्पम गेलै हमर कॉलेज पर हम गेलियै बैंक पर
ओतऽ लगल हँ
तू किया बैंक गेलु अच्छा उहेय
हँ हमरा आर तऽ पहिले डरो होइत छलए कहूँ किछुन नहि कहि दियै लेकिन गेलियै तऽ गेलियै तऽ कहलकै क्या करते हो तऽ कहलियै स्टूडेंट है तहन देलकै मतलब कहलक स्टूडेंट होतो कुछ दिखाओे न कल्हि अभी तऽ कम्पिटिशन कऽ तैयारी कर रहे है ऐसा कुछ कहा
तखन
कोनो कोनो एडमिट कार्ड देखा देतही जे काल्हि एक्जाम देलही उएह देखा देतही
तहन ओ अथी देलियै ने ओ ज्ञान बिन्दु वला नहि नहि कहै कोनो मतलब कोइ कोचिंग का स्लिप या कुछ ऐसा दिखाओगे नऽ तहन सुकुन भेले जे ज्ञान बन्दु के पहिले जे कोर्स लने रहि से एखन एक्टिवे देने
अच्छा
ई तीस मई के खतम हेतै तहन ओकर परचेज वला स्लिप देलियै तहन कहलकै हन जे आठ दिनमे अकाउंटे चालू हो जाएगा
तहन तऽ बढ़ियें छौ अकाउंट अगर स्टार्ट हेतौ तऽ नीके रहतौ
ओएह नऽ पहिले नहि तऽ खोलेब खोलबऽ तऽ पड़बे करतै
लफड़ा छै ओ
भौड़े आयल रेहै मैसेज एकाउंट बन्द हो जाएगा आपका तीस दिनमे
हू नहि एतो तऽ बढ़िए रहतौ
हुँ देखियौ हेतै तहन कहलकै हन
अच्छा
लेकिन बहुत बढ़िआँ रहै उ लगलै ओम्हरके छियै मिथिलेसँ साइड
ओ लड़का
हूँ
कतऽ छलै ई से ब्रा्च कतऽ छैय
एस पी वर्मा रोड नहि य ओतहि छै ओतहि बीजे पी के ऑफिसो छै
ओहितयो छै बीज पी के बीजे पी के ऑफिस तऽ एतो छै कोर्ट लगन
तऽ अतोऊहो देखलिय अच्छा खासा हमरा लगले खूब एगो अथी में झंडा सब लागल कार्यकर्ता सब पूरा
हेतेह तेहन ओ एखन बनेने हेते एखन चुनाव नहि आब रहल छै
हँ ओहो भए सकै छै जगह जगह पर एखन बनेनाइ हेते
ताह दुआरे ओसभ एगो बनेने हेतै एखन बैसे उठै सभक लेल
हूँ
तऽ ओहा बात
एयौ पता ये एगो प्रिंट मतलब प्रिंट निकलबाबे लए हमरा लगै छै ओतय से लिए हम चौराहा पर तहन निकलै सेहो ओतय लगलै पासपोर्ट सभके किछु मतलब करै छलै त ओतऽ हो हमरा लग छै आधा घण्टा खड़ा रहल हेबे
यहाँ आस पासमे नहि क
मिलबे ने करै खाली कम्प्यूटर ठीक करै रहै दोकान
ओकरे सब कति जे भैया एगो निकाल
कहिये कि नहि नहि ई सब नहि होत कते रिक्वेस्ट एगो
पता छै एनाही हमरा साथ भेलो रहऽ
हूँ
एक बेेर यू पी एस सी वाला एगो ने एग्जाम रहो पच्चीस रुपया वाला जे फॉर्म भरने रहिये सी एस इ गरे ओहमे जे छै पैसा कहलियै जे एडमिट कार्ड जे छै मंगलम वाला से निकाल लेबै
हँ
लेकिन रेब रहे ओ बन्द केने रहै तऽ सब प्लाने गड़बा गेलै हम मोबाइल ई सब छोड़ के गेल रहिए लेबै ओकरा पर भेज देलियै रहए व्हाट्सप सँ कहलियै जे आ ओतऽ गेलाके बाद जे छै से कहलियै जे लबे आ सीधे निकलि जेबै गेलियै दोकान फेर वाप वापस एलौ तहन फेर मोबाइल लेलौ संग के आब भरि रस्ता आ भोरे के टाइम रहे आठ साढ़े आठ बजे के टाइम रहे
हुँ
ओतय से गेलियै तऽ जाइत जाइत जाइत जाइत नहि एले कहलियै सेंटर के आस पास जाय छियै एतय दिनकर गोलमबर लंग सेंटर
हूँ
ओतयसँ जे छै से गेलियै ओ सेंटर लाइन सब बन्द एगो के रिक्वेस्टो के लिये लैब वला रहे तऽ ओ नहि केलक आ क्लोजिंग टाइम सात आठ दस मिनट रहे ओतय से एलिये फेर गोलंबर लग ओ कहलेके तऽ ओतए एलियए
हूँ
तऽ ओहिके बाद जे छै से दीपक से बात कलिये त अपन ओकरा सँ प्रिंट केलियै
आँ
दौड़ल दौड़ल गेलियै तऽ जतय ज्वइन केलियै ओ गलत कॉलेज
अच्छा
ओहिके बगल मे ओ रहै आब क्लोजिंग टाइम समाप्ति यऽ ओ जहान मोबाइल मे नहि फैचिंग करबाबै छै
हू हू
कहै छै ये तो न नहि है तुम्हारा तहन जे छै त पीछे वाला तहन तो हाय हाय के दौड़ल पीछा वला एग गेट खोलक ओहिस गेलियै दू मिनट दौड़लियै कहलकै एहि मे अहाँके य तऽ हम कहलियै हँ तहन ओकरा जे छै हाय हाय कऽ ओकरो क्लोज करै छलै तऽ ओहो बेचारा लेललक अन्दर
हँ
तहन ओ बन्द केलकै जहन आहाँके अन्दर गुसाए लेलक ओहिके बाद तऽ अहाँके सब
हँ तहन तऽ भै ओहि दुआरे तऽ आधा घंटा एम्हर टाइम रखनेहिए रहै छैय
लेकिन हम कहलियै जे भगवान आब आहाँ नहि अथी करबै तऽ हमरा कोनो एहन य नहि ऐलय हम ओते सीरियस नहि तऽ बगलमे संयोग सँ रहए दस बारह मिनट हम रहै जे हम चलियओ गेलियै
हू
दैके लेल तऽ अपन हू लेकिन एहन हम गलती फेर कहलियै नहि करब आब तऽ एक दिन पहिलये हम अपन फोटो कॉपी सब निकाल के राखलै छी हँ तोरा त उ अपन ओ रहौ जे हमरा
ओकर आडिया नहि रह‌ए जे मन सकए छै ओना तो हम आधार कार्ड सऽ सब लेगेल रहियै आधार कार्ड पेन कार्ड से सब लए गेल रहै लेकिन
चल भए जाऊ काज त निके बात छै
हू मेन छै ओमे दू हजार रुपैयो रहै नऽ
तहन कि नहिए रहेत अपन खाता खुलल रहतै ठिके रहत नया जे खोलयब लेकिन उएह नऽ तऽ हर चीजमे आ नया चीज आ पुरान चीजमे अन्तर छै नऽ
बुझियौ नऽ उन्नैसे बीस मऽ खोलेने छै
अच्छा हमहूँ एतहिे आयल रहियै तऽ हमरो अठारह साल जहिया पुर लए त अपन मकान वाली के अथी सेे बगले मे जे छै से सब्जी मंडी लगन खोलबेने छिये हमर ओ स्टूडेंटे वाला खाता
अखेन काज चलि रहल छै चलि रहल छै लिमिट सब एक दिन अथी वाला जे करे छै चलियै ओहिमे जे छै से एक महीना लए बन्द कए देने रहय
हू
पैसा जे छै आबै लेकिन जाइ नहि कथीमऽ
रक्षाबन्धन मे गाँव जेबै कि नहि
हम तऽ तोरा दसे दिन के बाद जेबौ
अच्छा हँ अथि नानी बला हँ
नानी के बड़की छियै नऽ
अच्छा
ओहिमे जे छै से जेबै पच्चीस तारीख के छियै तऽ देखी तऽ कहिया जाइ छियै छब्बीस कऽ उ एग्जामो छियै तऽ देख लेबै कतय सेंटर दै छै तू उ भरने छि की
यौ भरने तऽ छिये लेकिन अठाइस केँ फेर अथी छै एल पी मेन्स आब उ की हेत
ओकर तैयारी करै छिये
करैत हँ करने
तहन एकरा छोड़ि दिही ई बला ओना तोहर दुनू दैय दिही एग्जाम
वैहै सोचि रहल छी आ नहि मेन छै अगर उ गोरक पुर सब दै देलकै तैयो ओना दैय तऽ सकैते छिये
आरामसँ दए सकै छी दुनू एग्जाम दिही बुझलीही किया तऽ प्री देनाइ जरूरी छै
हँ छब्बीस कऽ जेबै तऽ मतलब पच्चीस कऽ निकलबै अभि कतहु देतै पच्चीस कऽ अगर निकलबै छबीस दए कऽ तऽ पटना पहुँचे जेबै
आरामसँ अठाइस केँ छियौ नऽ दू दिन बहुत होइ छै कऽ
हँ छब्बीसे केँ तऽ साँझ तक पहुँच जेबै कियकि एकेँ शिफ्टमे तऽ एग्जामे छै शायद
हँ तऽ ओहि केँ बाद जे छै अपन आरामसँ जे छै से दिहै दुनू एग्जाम दिही तोहर ई हमर बनले छौ लेकिन बेसी ध्यान दिही तू उम्हरका वाला मेन्स वला पर ओ तोरा फायदा करतौ किया तऽ एक बेर निकलि जेतौ आखि सब तऽ तोहर ठीके छौ नऽ
हूँ आखि सब मऽ तऽ नहि
तहन तऽ ओहिप अगर बेरा पार हेतौ तऽ हेतौ ओहि केँ बाद अपन ई सब त बाज के प्रक्रिया छी
रेलवे सब मऽ लेकिन ई डब्लू एस सब गोटे कऽ रहै छै कटप
वैह नऽ तहि दुआरे एखन बारह दिन पन्द्रह दिन छौ नऽ बारह दिन तखनो पन्द्रह दिन एखनो छै तऽ ओहि पर विशेष ध्यान दीही एम्हर कम दिय उम्हरे वाला सिलेबस पर जदा ध्यान दीही
हँ वहै करै छी
एहि केँ बाद फेर करबो कॉल की खाना खेबही आब
धीरजो कहने यऽ
अच्छा ओ हँ एखने आयल रहे तऽ हम कहलिये दीपक सँ बात करे छी ठीक छै तऽ ओकरेसँ बात कए
करब ओना देखै छी हैत नऽ तऽ करै छिये
हँ हमरा कहि दे कोनो अंड पर हमूँ जाइ छी तहत खाइ लऽ कए दिहे आब हमर बेसी नहि बचल छै एहि केँ बाद हमर तीन गो कॉल आउर बचल छै हम सोचै छीयै कम्प्लीट कैय दिये समाप्ते केँ दिये
हँ हँ
तोरे दुआरे बचेनहे रहियै कहलीयै तोरा सँ दू तीन बेरा कैय लेबै ओकेँ बाद समाप्ते कऽ देबै
हूँ
अच्छा तऽ अपन तू ओकरासँ बात कए लेऽ ओहिकेँ बाद जेना अगर हेतै तऽ नय तऽ भोर मऽ कैय लेब काल्हि कय लेब कोनो एहन बात नय
हूँ देख लेब
देखलही एक बेर घीरो केँ की भेलौ
हँ
बरहे मिनट रहे छै बारहे मिनट रहै छै की
हँ अपने कटि जाइ छै ओना आब काटि दै छी
हँ ठीक